त।
नमस्कार।
नमस्कार, की करैत छै?
हम तऽ अहाँसँ बात करै छी आ चॉकलेट खाइ छी, आओर बताबै छी ने। अहाँके खाना भऽ गेलै?
हँ, खाना भऽ गेल छै, अपने खाना भऽ गेल छै।
हँ, हमरौ खाना भऽ गेल छै। आओर बताबै छियै ने अहाँके, खानामे कथि कथि भेलै ह।
हमरा खानामे भेल छै दूध, खाय लेल रोटी आ। तरकारी खा लेलहुँ छै, घिउराके।
अहाँ तऽ दूध बहुत खाइ छी ने।
हँ, दूध तऽ खएबे करै छै, अपन नै दूध खाइत छै।
हमहुँ दूध खाइ छियै, बहुत खाइ छियै, हमरा तऽ गाय छै।
हँ, गाय छै तऽ कोन बात अछि।
हूॅं पैसा न लागै छै अहाँ के गाय छियै
हँ न हम गाय ल च दूध आबै छै
आई कहलियै बिहान चलबै मोतिहारी अहाँ
की कहै छी
बिहान अहाँ के मोतिहारी चलै छियै।
हँ चलैत छै।
थोड़ा कामो उमो पढ़ाइयो उढ़ाइयो हो जाइ छै आ थोड़ा हमरो एगो पढ़ाइ मतलब करै के छै तऽ हो जतै मोतिहारीये मे
हँ
चल चलबैऽ अहाँके
हँ चली छै
चलियै
जाइत छै ने गड़ी ले कऽ जाइत छै
हँ ई पढ़ैया में होतेइ हमनी आयल तब
हँ
और बताबै छै छथिन ने अहाँ के खाना मे सबसे नीक खाना कोन लागै छै
हमरा यहां खाना लगैत छै दालि भात तरकारी
ओ तरकारी मे कोनसा तरकारी
तरकारी मे खाइ छै कोबी के तरकारी खाइत छै आ घिउराके तरकारी खाइत छै
कोबी अहाँके ओरी मिलैत छै।
हं कभी न मिलै छै
अच्छा ओकर सुखटी खाइ छियै
हँ सुपटी वालला खाइ छै
ओ आओर बताबै छी, अहाँके ओईरी के मौसम केहन छै आइके?
अऽनया मौसम तऽ ठीके छै वहाँके मौसम कैसन छै
हँ एनाहु के मौसम काफी नीक छै काफी ठण्ढा छै ठंडी ठंडी हवा बहै छै। और बताबै छियै न अहाँके माता पिता लोग खाना खा लैऽ छथिन
हँ खाना खा लेले छी अपनेके माता पिता खाना खा लेले छी
हँ हमरो माता पिता लोक खाना खा लेल छथिन और बताबै छी न अहाँ के पेड़ पौधा लगैले छी अपना फुलवारी मे
हँ पेड़ पौधा तऽ लगैबे करै छै
आ अहाँके आम मे कोन कोन से आम के पेड़ पौधा लगैले छियै
हँ हम लगैले छी जर्दाके आ मालदहो के लगैले छियै
उँ
जार्दा के पेड़ लगेले छै आ मालदेव आमके पेड़ लगाए लै छै
अहां के आम मे सबसे नीक आम कोन लागै छै
जरदा आम लगे छै बड़ा मीठ लगे छै बड़ा नीक
हँ। हँ हमरो आम मे सबसे नीक आम लगै छै बीजूक लगै छै जर्दा लगै छै फेर मालदेव आम लागै छै
हँ
और बतबै छथिन अहाँके पढ़ाई लिखाई सब कैसन चलत छै
सब नीके चलै छै, अहाँक पढ़ाइ-लिखाइ केहन चलै छै?
हँ हमरो तऽ नीके चलै छै सब आओर बश बताबै छी। हँ सब नीक चलै छै। अहाँके कोनसे कक्षामे पढ़ै छियै
हम पढ़ै छी हम तऽ त टुवेल बारहवीं पास क लेल लै छै
ह अहाँके बारावी क्लास मे कोन सा विषय ले ले रहल छै
हमर मैथ गणितो छै आ अथियो छै जीव विज्ञान न दूनू छै एच्छिक मे लेने छै मैथ गणित मे तऽ आयल छै अड़सठ नम्बर आयल छै
बा अहांके तऽ गणीत मे बहुत तेज छी
ना चीटिंग नु कएले छियै
अच्छा, चीटिंग क क पास कयले छी।
हँ एहिबेर हम कुछो न पढ़ले छियै मैथ मे
उ अहाँकेँ झूठ उतना नम्बर चीटिंग कऽ के कैसे आबि जाइत अछि?
बहुत तेज ल‌इका बैठल छै बहुत तेज
ओ ओहि से पास भऽ गेलियै न
हँ ओहो हमनीके देखा दै छै कहै छै लिख
हम तऽ एग्जाम दे गेल रहल छियै टेंथ अ बा दसवीं कक्षा के एग्जाम तऽ हमरा बगल में तऽ साफ भोथ भोथ ल‌इका सब बैठल रहल छै साफा हमरे से सब पूछि के लिखै छै अ हमरा कोनो स मतलब तेज लैइका हमरा पास न बैठल छै अगल बगल मे न बैठल रहल छै केहु लेखा हम निकल जाय छियै फर्स्ट डिविजन आयल छियै बड़ा नीक नम्बर एक महीना पढ़ले रहल छी। एक महीना पढ़ले रहल छी एक महीना में अच्छा नंबर आ गेल रहल छी तीन स अठारह बहुत घुमाय भेल रहल छै टेंथ क्लास मे दस दसमी कक्षामे बहुत घूमले रहल छी, बहुत ज्यादा
हं उ त हमहुं घुमले छियै हम उतना न घुमले छै लेकिन पढ़ै छै जादा करिक पढ़ लै छै
अंतिम अन्तिम दिन मे बहुत ज्यादा पढ़ लेलेे छियै एक महीना लगातार पढ़ लेलेे छियै सारा विषय पर फोकस कयले छि ध्यान देले छि तऽ अलै
हँ तब तऽ ठीके छै
हँ पढ़ला पर तऽ आइये जाय छै नम्बर ओकर बाद मेहनत खोजै छै पढ़ाई
हँ ह पढ़ाई
हू अहाँके थोड़ा बता देबै बिहान चल के कि कैसे ओ पढ़ैया कहल जा जाय रहल छै तऽ हम
हँ बता दै छी
ज्यादा टाइम न न लगतेै उ बनाबै मे
नहि ज्यादा टाइम नहि लगै छै पाँच मिनटमे बनि जाय छै
चलियै हँ हमर पेन कार्ड भऽ गेल छै
हँ आधार कार्ड में कौन नम्बर जुड़ल छै
आधार कार्ड मे इहे नम्बर जुड़ल जुड़ल छै जुड़वा लेेले छी सभ एकदम कम्प्लीट छै हमर डॉक्युमेंट कागज पत्तर
तब ठीक छै हो जाइ छै हम चलै छै तब हम सिखा दै छै
ठीक छै एक दू दिन सिखा दै छै ओकरा बादमे अहाँके चलिये जाय छी राजस्थान जायवाला छी तऽ हम अपने न रहबै अहाँके तऽ हम अपने कर सकै छियै सीख जेबै तऽ का
हँ सीख जाय छै तऽ करिये लै छै
हँ हमरा तऽ दोसर मतलब हय न कि यहाँ जाउ वहाँ जाउ ओ से बनियाँ यहीं पे
हँ एकगोरे के सिखा देले छियै
हँ ओय मे तऽ ऐसे कुछो ज्यादा न हमरा लागे छै कि जादा दिमाग वाला होतै यहाँके हमरा लागै छै कि मेहनत वाला काम छै न
न मेहनत वला नहि होय छै ओमे एकेगो दिक्कत होइ छै कथि कि ओमे जाय छै ने सामान ऑर्डर भेल छै तऽ काउंटर पर जा कऽ हाल्ला करयके पड़ै छै
तब सामान दै छै
तब सामान दै छै हम जहन काम करै छियै ने जे जेपटो मे ऐसे ना भऽ गेल छै
ए तऽ जे मोतिहारी मे जेबटोब का के भी छल
ना जेपटो ना छै मोतिहारी मे अभी
नहि जिप्टो नामे छै
पढ़ाई छै
आबा
हेलो
हायलो
हँ अहाँके अलग काउंटर पर जाकऽ करै छी तऽ कितना देर मे लगभग के
नेटवर्क इशू होय छै अपने के आवाज नहि आबै छै
बोलै छी ने आब आबाज आबै छै हमर
हँ आवाज अबै छै अब
हँ कहली यहाँ के जाके काउ हँ अहाँके काउंटर पर जा के हाला करै छी तऽ के तना देर मे सामान दे दै छै अहाँके हँ हँ
जाइ छै तऽ टाइम लगै छै पाँच मिनट लै छै
ओ अच्छा चलिये कोनो दिक्कत ना होय छै ओहिस पाँच मिनट से का हो जाय छै का हँ
हँ पाँच पाँच मिनट क ने महत्व होय छै
होय छै लेकिन होय छै लेकिन अब उ दिक्कते छै तऽ का कर सकै छी का
पाँच पाँच मिनट के जे अथी होय छै हम
आओर बताबै छियै यहाँके ओरीक के मौसम बारिश उरिश भेल छै कि नहि अहाँ के ओरी
हँ एने बारिश भेल छै
चलियए यहाँ से बात हँ हमरो ई बड़ा तेज बारिश भेल छै बड़ा एक एक दिन पहले बड़ा तेज बारिश भऽ रहल छै अब नीक छै अब मौसम ठण्ड अब मौसम ठंड छै लेकिन बादल तऽ घेरले छी जब बड़ जाए
हँ बस
दिन हँ दिन में तऽ रौदा उगल रहल छै तैाके देर ला
हँ दिनमा मे रउध उ
हँ बिहान कएय बजे से अहाँके चलै छी
जय बजे कहै छै जय बजे चलैत छै
बिं बिहंसारे बेंन नओ पैंतालिस से चल चल के
न उतना लेट न न करै छै
कितना बजे से
साढ़े सात आठ बजेसँ चलै छै
ठीक छै तऽ ओतने टाइमसँ चलैत छै काहेकि हमरा बैंको में कुछ पढ़ाई लिखाई के काम करे के छै तऽ ओहो काम ओहो हो जाइ छै आ ओहो सभ हो जाइ छै ने
हँ हो जाइ छै हँ आरामसँ हो जाइ छै अपन मर्जी होइ छै
ह चलिये अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करब नमस्कार धन्यवाद
नमस्कार